बैन गेलै खाना?
नै हैया बैगन के भुजिया काटे छी।
लेट भऽ गेलै।
बैगन के भुजिया रोटी, खेरही के चटनी।
तऽ नबका चीज बनबै छी। ह
खेरही के चटनी खाायमें अहाँकेँ नीक लागै छै, हरियर मिरचाइ
हरियर मिरचाई, नेबो, प्याज सब धऽ कऽ बनबियौ
हँ।
प्याज दै छियै कि नै?
हँ दै छियै कचका। हँ ने बो जआ कौ
हाँ जे कहियौ?
हम्म
नेबो दऽ दियौ कनि अथी कचका तेल धऽ दियौ बड़ सुंन्दर लगैत छै।
ह्म्म दही छै।
से छै।
काटिे रहल छियै।
काटिए रहल छी।
हुं कते टाइमे लगतै द आदमीक के खाना?
हाँ
अच्छा
अरिकंजके सब्जी बनेेलहुँ हँ कहियौ कि नहि?
खूब खइ छै।
खूब खाये छी।
अरखन ओल, ओल महंगे बड दय छै।
ओ ओल तऽ एतो बड महग छी, सए त सौ तऽएता नहि साठ रुपआ हो जाइ छै।
ओय दिन गेलहुं तऽ अस्सी टके कहै छलै बुझलियै?
अ
अतऽ साइठि रुपए दै या।
सस्ता अए।
हाँ
हूँ
हमर घरमे कियो खेबे नहि करैए, एक किलो लबैत छी तऽ तीन दिन चारि दिन जाइए।
अहाँ सबके दिश अथियो स आथि सस्ता छै, छौहारा किसमिश स?
हाँ हां
हूँ बदाम, काजू
हाँ
तऽ सौ रुपया के सौ ग्राम।
देखियौ।
ओनैह ह ओनै जे छियै बौआ ल सौ रुपया के सौ ग्राम।
देखि
हूँ
छोहारा तऽ दै छै सौ रुपया के आधा किलो
कथि?
छहोरा।
छहोरा सौ के आधा किलो, आ किशमिश सब?
किशमिश दै छै बुझाय पचास रुपए पाव।
छस्ता अइ।
हँ।
अइ सबमे बड्ड महग एम्हर बड्ड महग छै।
हूँ नइ एतऽ सस्ता अइ ओ सब।
उम्हर से आएब तऽ।
तै ने खाली मखाना जे अइ से बड्ड महग छै।
मखान तऽ एम्हरो छै अहाँक हजार बारह सौ के अन किलो ई सब। बड्ड महग जे हम कहलौ हेँ।
हँ।
हूँ कहनऊ त सौ रुपया के सौ ग्राम।
देखियौ नइ सौ ग्राम तऽ नहिये देत। तै लेकिन ओइमे बीस तीस रुपया मिला देबै। तीस चालिस रुपया मिला देबै तऽ बुझाइय डेढ़ सए के दै छै ढ़ाइ सए ग्रामके पैकिट।
हूँ आ। बादाम जे होइया पिस्ता बड़का।
हँ- हँ।
ओ नब्बे के अहाँके सौ ग्राम।
अथियो दै छै काजुओके पैकिट एक। सए अस्सीमे दै छै दू सए ग्राम के पैकिट।
देखि।
एक सए अस्सीमे दू सए ग्राम वाला पैकिट दै छै काजू।
हँ हमर भाईजीयो कहने छलै एम्हरे महग। हूँ एम्हर सँ अखन कोइ एत।
कहै कि कहलौ तेहन जानवर धिया पुता जे छै जे मुँहमे लेबे नइ करै छै ओ सब बुझलियै कहै छै कि जे ई सब खा कऽ की हेतै। कहबै रे आर नै किछ खो कम से कम दूओ पीस कऽ खाले अइमेस। स निकाइल कऽ।
तखन की।
आ तेहने ओ हुनकर बापो तेहने छैनि।
अखरोटो अहाँकेँ नब्बेके सौ ग्राम की प-पचास ग्राम।
देखहि।
अखरोट जे होइया।
हँ।
हँ।
आ ओ त हम लेबे नहि करै छी कतौ घूुरहे फिरहे लय जे गेलौ। तऽ मे प्रसादमे जे लेलौ बस सैहे। अखरोट नइ ओ फोड़ दुआरे सँ हम नै लै छी।
हमरा बनैहतऽ ओ अंजीर।
अह हँ अंजीर कनि अखठाईन जेना लगैत रहै छै।
खायमे नीक लागैत रहे छै आ पाइनमे। फुला कऽ खइयो बड्ड खून बनै छै ओइमे।
देखि। नीक ता लगैया किओ जे फोड़ि का देत। ता खा लेब, लेकिन फोड़ा जे पड़ेया तऽ नहि खाइ छी। ओ-ओकरा छइंट देने छियै। ओ लकड़ी के अंदर रहै छै ने।
हँ अंदर रहै छै, ब्रेंड के लेल नीक छै।
हॅं।
हू जे बच्चा सब पढ़े छै, ओ सब खेते तऽ नीक होइ छै, ब्रेंड तेज होइ छै। कहै जे छै।
हं।
तय पहिलका लोक एते मजबूत छलै है।
हँ तैं मजबूत छलैय की।
हूं।
जे-जे कहै छथिन जे, हमर माय सभके जे बियाह भेल रहै तऽ कहादन हुनका हमर साउस के जे बियाह भेल रहेनि, तऽ छोहारा के भार आयल रहेनि।
हुं।
कहै छथिन हम कहलिये अहाँ देखऽ लऽ बैसल रहिये।
पहिले देबो खूब करै।
तकर बादमे अथी। फेर हम ऐना मजाके- मजाक में कहलिये जे तहन तऽ आहां बरातीयों गेल हेबै।
हँ नै दै छै जेना अथी हमरो बहिन के जे बियाह भेले रहै, बरियाती जे आयल रहे बड़, सोइपुरा अथी हर पंन्द्रह किलो नेबा आयल छलै हन। सांखर अबै छै ने, चीनी आयल छलै हं। से एकावन किलो के सांकर।
देखे
एकावन किलो चीनी के सांकर। आ पन्द्रहस किलो एक्केस किलो नेवा।
देखि
खूब खैलों। बटैतो छै, आ जते सोवासीन रहत न आएमें ततेक तते जोड़ी लहठी, सिन्दूर, टिकली एकटा के रूमाल।
देखी सभ जगहके सब रंग नियम होइ छै ने।
हँ सोइतपुुराके इ बड़का छै सांकर। हमर दू बहिन के भेलै ह तऽ दुनू बहिन के एलै हे। आ एम्हरोसँ देबय पड़ै छै। नै अपना सब दिस कहाँ होइ छै, इ सब नै। आम्हर नहि होइ छै।
मोनेस दीयल।
अपना सबमें ह अपना सबमे केशो कटा के कहाँ जाइ छै, लेकिन सोइतपुरा में केश कटा केे जाय छै बियाह करै।
देखियौ ओ अथी हेतै हँ। अथीके ब्राह्मण हैत ये यूपी वाला हैत।
नय चुड़ाके नय एहि दुआरे कहे छो केस कऽ छै कहियो काल। अथी अशोच तसोच जे रहैत हैत नय बुझैत हेबै ते केस कटा के बियाह करै छी
अच्छा
हँ
नहि एकटा छै ने ओकरा सभके बहु जनौआ होइ छै ने।
नहि ऐमहरसँ नहि होइ छै।
ना उपनयनायसँ पहिले हे ओकरा अहाँके अथीसँ बियाह। सभसँ पहिले एक दिन उपनयन हैत जनउ पड़त आ अगिला दिन बियाह हैत।
हूँ
तऽ हमरा भेल जे उएह ब्राह्मण हेथिन तहन।
हँ नय पहिले सुनिये सोयत जोग जो पछुआरी पार पुवार्रीपार।
हँ
हँ उत्तरवारी पाड़।
हँ
अच्छा। पहिलका लोक ताके जेम्मदारी जी। तऽ चेहरा धोकऽ के खाना बनबै छलखिन के पाँच बजे भोर मे। लकड़ी सब धो। आ करतेय नियम निष्ठा।
आब के करतेय।
कोइ नहि।
देखै छियै जे एकरति अथी करय के दुआरे गोबर आनि कऽ जे आइठ फेटतैत से ओना हु। पेनि धऽ के मुसलमान वला नीक दै छै
हँ अगंना सीधा ढालाइ।
अंगना सीधा ढलाइ कि जे गोबर नहि छुबय पड़ै। कतहु किछु नहि।
ई तऽ किछु नहि छेय।
तैंय पहिलका लोकसभ अखन जीवै छै। अखुनका लोग सब टन्न भऽ जाइ छै। अपन कुटिया पिसिया हर चीज रहै छलै।
हु।
आब तऽ कहते ऐ बापरे हाथ दुखाया हमहुँ कहै छियै हाथ दुखाइया।
आओर सब कहिऔ
आओर सब ठीक छै।
अच्छा।
हूं बैंगन के भुजाया चढ़ेलहुँ बौआ आँखि सुत्तैय। बगिया चढ़ा कऽ बाद सुते बेय। हँ कलियै यहाँके पनी रूपी मे।
अच्छा
क क कागत हतै सब
हाँ
दूध पियए बैयए।
कनी कनी क कि छो कि छो। नुनगर चीज पर जादा अथी ध्यान देबै जे ओ बादमे अपनेसँ खाय लागत।
अच्छा
हाँ
खिचड़ी बना कऽ दलिया तलिया।
हां
दलियएमे सब चीज काट कऽ
हाँ
गाजर, चुकन्दर, चुकन्दर खाइते ने छै नहि गाजर।
नहि तऽ अथीवला ई वला नहि हो देबै ने
तऽ जतेकमे ओसभ कनौ ने तते मे मिक्सवला मिलै छै एकटा। उएह वला कीन लेब ओहिमे सभटा रहै छै सब्जी सब देल।
दलिया?
हां ओकरा ओरस कहै छै।
अच्छा, ओ हाँ हमर ना रहियै, प्लेन छलैया।
हाँ तऽ प्लेन वला नहि लेब, मसाला वालला लेब मसाला औरसँ लेब न तऽ ओहिमे सभटा बिन, मटर, गाजर सभ चीज देल रहै छै।
अच्छा
मसाला वला लेब सादा वला नहि ले सादा बला मे तऽ जेना लगै छै, जे गहुंमके थूइर कऽ धऽ देने छै तेनाही।
हँ ओहिना छै। कता रास अथी वला दिअ मसल्लाा वालला।
हँ मसाला वालला कहबै, ऐसबमे तऽ छोटका पैकेट ओहो पैकेट सिर्फ बौआ लए बनेबै ने तऽ तीन दिन चारि दिन हयत एकटा पैकेट।
अच्छा
त बीस रुपआ मे दै छै, एते तऽ ओहिमे रहै छै ओ कते बनेबै चारि चमच बनैबै। च द का
बौआ बौआ ला बनेबे, नहियो चार दिन हेतै तऽ दू दिन हेतै। जे अहाँ एक बेर बनेबै तऽ ओकरा दू बेर खुएबै तते। मसाला ओरसले।
मसाला ओटस कबै दिअ कहिल जेबै तऽआनबे।
हाँ ओ फायदो करते ओ जेना अथी नहि बारलिस नहि गार हो जाय अपने आप?
हाँ
एनाही गारढ़ भऽ जायत बनिते बनिते।
अच्छा, त दूध मे बनेबै कि पानि मे?
पानि मे, ओय मे नून तून देल रहै छै। हॉं, नै अपना हिसाब कनी एकठोप और हेतै, एकठो बढ़ा देबै, नहि तऽ जेना मेगी मे नून नै रहैया।